हाल चाल
हमर ठीक ह अपन कहू
आब हमरो ठीक अछि की करै छी
इछ नहि खाना खा कखन जाइ छी सुतैला
अच्छा कनि ट हलि दिअ बड पेट निकलि गेल हेन ने आ नहि टहलब तऽ कनि आ बज्रसन मे बस आ
केना बैसल जाइ छै ओ
दुनू पैर पीछा कऽ कऽ अथी पर बैसू ने बेड पर अथिी पर एरीपार
थे अ
ओ भऽ गेल बज्रासन आ देखू फटपट ग निकल ऊपर से निकल है न
हँ
ऊपर से गैस निकलत एकर मतलब है कि पेट के जते गैस है से धीरे धीरे निकल जातै
ह अच्छा अपना पूरा एक महिना मे कितना लीटर तेल लागी छै
अपना
आँय दू लीटर आ खरीदै छीै तीन लीटर
एक लीटर बौआ के तेलो देखो में तऽ लागे छै तमे मथामे धरे छिय ने सरसो तेल ह केए
नहि अहना पूछना ह व जुगल छै न गेस्ट हाउस मे ओ तीन दिनमे तीन लीटर तेल यूज करतै
बाप रे क आदमी छथिन ओ सभसँ
आठ आदमी
तऽ आठ आदमीके खाना बनैत छै तऽ हेतै ने
ह
बहुत लागै छै तब तऽ
हँ ओ सब खाना चन मछली च मटन
नहि नहि तीन दिन में कथियो बनेल
अ पूछऽ पड़त उतना थोड़ी पता ही य
हू बप खा सब्जी सब देखै छै खाली क रह
हँ से तऽ रहै छै
नहि दी तब तऽ अपने सब्जी नीक रहैएा
हँ
हँ उनतीस तारखे तेल फाल अखना अखना बड़ छै त आइ क तारीख बहु गेल
आ की प चार तारीख नहि किछ नहि आओर सबब कहहो
ठीक अछि
ह्म ह आर बताबू की सब चलै छै
मटन चिकेन खाइ छै ओहिसँ फास्टे नहि बुझै जा जाइत छै लोक सब
नहि केओ नहि अहाँके छोड़ कऽ सब
आ सुनु अहाँ जे कहलियै हन सब जगह गैस पाइप लइन छै एखन गैस पाप लइन बहुत जगह नहि भेज
कत
ओ पुणेमे नहि छै स्वताके दिक्कत भऽ रहलै हे कतहु अपनो सभके भजत नहि रहत तऽ फेर घर जाय पड़तै तब गैस करय
एखन ट्रांसफर नहि एखन ट्रांसफरो नहि होइ छै
अरे एखने तऽ ईसभ करबेलखिन हेँ सीतापुरसँ एतऽ
क क क ने
अइ भीर
एहि बेेर कितना महीना भेलै फर मुठसँ पहिले भेल ल
चलह कि एकबर पूछब कहीँ भऽ जाब भऽ जाते सीधे एते गैस दऽ दे पाय तााय नहि लागे छै साइन लाग तै खाली आ एगो सिग्नेचर लागे छै एप्लीकेशन उहे लिख के देत अहाँके कोनो पााय ताइ नहि जमा करय पड़ै छै खाली सिलेंडर जमा करय पड़त
हँ ह
हँ
ठीक छै चल छै तऽ देखबै
चारि चार हजार रुपआ मे गैस दऽ रहले है
ह तऽ दसे ने पुणेमे अरे सत्र सए केथि जमा करै छै पाइप लाइन के पाइप के गैस के बिल
कतेक
सत्ररह सए चारि रुपैआ
बहुत उठै छै लेकिन अपो एखन तऽ ई मेहनात हो छै
आ
हम गैस एतऽ बचा के रखे छीियै दालि के सबके भिजा भजा के
ह ठीक क
पस तुरन्त खााना बनि जाइ छै मुश्किल से मुश्किल एक घण्टामे हम अहाँके बनााक धरै छी
तनो चोलब ने
हँ चीनू पर एकटा पर केना बनतै एकटा पर दालि धोआ देलहुँ कनी चावल बनाल लोक कनि रोटी बना लेलहु सभ रङ्गके खाना बनि गेल दऽ देलहुँ दू आ त लाइन नहि छलै सभलोग एक बजेसँ उठल छल एके बजेसँ लाइट कटल छै ने बड़ा दिक्कत छै लेकिन हँ ता स सुब न फिरै त अपने सने मे लागल लागल जलदी से बतििया लिह चलू सुतऽ
सुत भइ सुत भइ
पर्पल हाट के पेड़ आ के लगा दे मे हमरा लागे य ने बहुआना अथी वाला पेड़ मे ह किछु धऽ देलकै छड़ा या तोड़ि देलकै जेड प्लंट मे तें ही सुखि देलै जेड प्लंट मे
अच्छा ज
तैलल पेस गेल लेलन्द कतेक पत्ता एकदम भरल छलै इमे
हँ
ह त हमरा एकदम तीिन खराब एखन चल अहाके नहि ल आ गय जय सी जे प्लां
बहुत स चीजे देखा पड़त है
हँ
तऽ फ्रिजके पानि डालि दियौ भऽ गेलै ठण्डा खतम
नहि नहि होइ छै कतेक छिय तऽ ओहिमे धऽ देलियै नहि भेलै
हू
ह तऽ कालहि पैकिंगो करऽ पड़त
ह ब ब्लू कलर वाला ट्रॉली निकालि लेब ओहिमे तार सबटा सामान राखिकऽ
ह की सब लगजबै शर्ट पैंट चला जबै तऽ
तऽ कि म हफ पेंट परै
अच्छा तऽ दूटा शर्ट पैंट धऽ लेब तऽ बइरन करबे ने पेंट मे आ इ वला काल् ऑिस चलि जाय पहिरके परनेलियै नहि तऽ पैंट पहिरे आ टी शर्ट पहिर लेबोसर
हँ ग्रीन वाल क पर्यावरण दिवस छै
कथी पैरबै छाट
नहि नहि व एक ग्रीन टी शर्ट
हँ तूए पहिर क पन च
ह्म ह
ठीक ह
हँ ठीक छै
हँ जे धोअय नहिड़त फेर तऽ काल्हि कपड़ लत्तभ धो धए कऽ राखिेबै ओकर बाद फेर नहि धोयै
हँ
क्य बजे निकलेगे
बड़े नेद सत आठ बजे के ब आते कि तीन बजे ट्रन च वेठ लखनउसँ त जल्दीए निकलबे ह
हँ आठ बजे तक आठ बजे के बाद निकलबै तऽ खानो बनबऽ पड़तै न किच कच
हू
किाहकेि लिए बच्चा रहै छै एककरा तऽ दालि भात छै खाना बुझाइ छै आ रोटी बुझाइ छै
रात मे उकर खाना
हँ
रातो के खाना लेबो पड़त ओकर
हँ दाल भ बना क आलू के नह देेते सबब्जी बना दी या पनीर बना देबै सचिन
ठीक छै
बिस्कुट धऽ ले बेैगो पैकेट डपा ओऑडियो चाहिए ह खइत पियत अपन चलि जे साझमे नहितै तऽ मैगी धऽ लबै बना कऽ मैगी नीक लागल छलै
हूँ ठीक छलै
धीम बनल छल ने बौआ चलते कनी घी धऽ क कनि दूध बोला मलाह ो दे लियए
अच्छा
ह बहुत टेस्टी बन तऽ द दह प्लेटैस
ह बौआ सुत गेलल की
नहि यौ कार से खेले छौ तखन सही ले तऽ जाइय कि पप्पा एतऽ चलि अब त सीट नहि सकै यहाँ भ
अच्छा
ले के आल हूँ व ल लिौ पाप हँ सुनै छियै फेर गेट खोलिके भ जा दस बेर गेट खोलिकऽ जा
अतते
वहीँके बजबै ले चाहए बात
आओर सब कहू
हँ ठीक करैले के बढ़ब के ने लागै
न
ह
आ ओ ख ख आओर
सभ ठीक कहै छै
हू बौआके नीदो आ छै साायद
आटा नींद लागल छैटा नीीक छै ने आ सुति रहब अपना सब जल्दी त भोर के भोर देखे छी जे हमरा बड्ड ंगी भऽ जाया भरि दिन हम काजे करैत रहि जाइ छी
हू ओइटेयतै होयते होतै अओर सब कहू
सभ ठीक बढ़िआँ
बोरे कितना बजे उठके य
छओ बजे आऔर क्य बजे उठबै
अच्छा छ बजू खु
की करब भोरे उठि कऽ रातिो क नहिसँ दिनो कने तऽ केना दिन च बत
हूं ठीके छै तहन
भरि दिन बौआ नहि सुतय दै छै
अच्छा
तऽ कहै छै डार्क सर्कल भऽ गेल हमरा आंखि के नीचा
ह ललेट सुूत छै
हं सूइत नहि पाबै छै ने तब सब तै लेल कह छै कनि लेट उठब ले हम सूतब हम फेर स अबै बला साल सोचै एकर एडमिसन हेतै तऽ ओनाहि हाल भऽ जेतै नहि
हूं
हूं
ठीक य चलू राखै छी